हलो हलो हलो आवाज़, हा अचे ती अचे ती।
अचेव थी आवाज़ हाणे।
न कतजे थी आवाज।
हिकु सेकंड हा। हा - - हलो अचेव ती हाणे आवाज़ अचेव ती हलो।
हा दीदी अचे अचे ती।
अचो पि आवाज़।
हा दीदी अचे ती - -
ह ह हा चयो चयो।
हेहिड़ो टाइम बिज़ी अव तव्हां कथे फ़ोन फोन ते बिज़ी आव तां।
हलो - -
हलो आवाज़ अचे ती। हलो - -
जी जी मूंखे त अचे थी तव्हांखे अचेव थी हलो।
हा अचे ती अचे ती - -
हलो हलो अचेव थी हाणे अवाज़। जी जी हाणे अचेव थी आवाज़ जी हाणे चयो। हा हा चओ न।
बिज़ी आयो या।
हा न न अरे मथे आयम हू।
हा - -
कमरे में आवाज न ईंदी आहे न हिन करे मथे आई आयां फ़ोन लॻाइण।
ना ना अघाणूं फ़ोन लॻायां पियो त बीजी पियो ॿुधाय - -
अड़े हो पतो न छो एप में कुझ आहे कीअं ॾेखारे थो। बिज़ी त कोान बाक़ी एप में कुझ इअ प्रॉब्लम। त हिकु ई दिखारे थो।
अ न हिनमें लिखाययो तॾहिं पुछम - -
हा हा ऐएप में आहे कुझ दिक़त।
ब - -
हिन करे एप में ॾेखारे थो।
हा अल कोन कोन लॻ
हम्म।
फोन स्टार्ट कई त थी वई, पो फोन लगी वई।
हा हा - -
हा - -
व - - फ्रे रिफ्रेश करण खां पोइ लॻी वेंदी। या कॉल रीफ्रेश।
रिफ्रेश कयो त बि तॾ बि ई मुदा आहे। त मां फोन रिस्टार्ट करे छॾ - -
अचछा अच्छा।
हा हा - -
सही आहे सही आ। ऐं ॿियो ॿुधायो शदी में थी वई रोटी तव्हांजी।
न मां त बाहर आयो आहियां।
अॼ त ॿाहिरि ई खाईंदव शायदि आन?
मांा तलस को हुन ने
हा- हा,
हा, मैच आ इंडिया
हम्म- हम्म, तव्हां थोड़ो नेट नेटवर्क में अची करे ॻाल्हायो न थोड़ी तव्हांजी आवाज़ कटिजे ती।
ह कॉल कंद जी
हा हाणे अचे ती हाणे चयेव जी -जी, हाणे अचेव
उ ज टर्फ त न अॾमां
हां- हां
टर्फ वेंदुम टर्फ
किथे वेंदव टर्फ?
हा -हा।
उते छा थींदो आ?
क्रिकेट खेलबो आ न।
अच्छा -अच्छा, हा -हा क्रिक क्रिकेट मैच ता हलनि व न तव्हांजा त।
हा।
हम्म- हम्म।
मां वरी अञा बारिश वधी, बारिश वधी वेन्दी त तरयण थींदो ई न पो।
हा -हा, सही आ।
हम्म
ऐं ॿियो ॿुधायो तव्हां छा- छा तो हले अॼुकल्ह?
जीया
छा तो हले अॼुकल्ह?
हा दुकान में चालू आ।
हा दुकान धंधा त करणा खपनि, दुकान त पहिरियों आ बाक़ी सभु पो पहिरियों दुकान आ।
हम्म
हम्म पहिरियों त पहिरियों त कमु धंधे ते ध्यानु ॾियणो खपे, बाक़ी ही सभु पो हा।
ठाइण लॻो
जी?
त ह तो ले चवंदो
मुंहिंजी त पढ़ाई ती हले न मां तव्हांखे ॿुधायोमांव न मुंहिंजी पढ़ाई ती हले।
हा हुतां जी पढ़ाई हले ती।
हा एस एस सी यो हले तो मुंहिंजो, ॿुधायोमांव न मां तव्हांखे एस एस सी ती कयां मां, हा। बस उहो ई आहे।
चालू आ सुठी तव पढ़ाई।
हा- हा, कंदी आ न बसि। त थी वञे सिलेक्शन।
हा बस थी वञे भॻवान सां इहा ई दुआ आहे कि थी वञे बस। पढ़ाई त कयां थी। थी वेंदो अथस थी वेंदो अथस। हा थी वञे त सुठी ॻाल्ह आ। हा ॿियो ॿुधायो।
बस बस।
ह ऐं ॿियो सभ ठीक थो हले?
हा - - ह - -
हम्म जी जी - - हुतां जो मौसमु अॼु जो कीअं आहे हिते त थदी हवाऊं थियूं हलन। ते कीअं आहे मौसम अॼु जो?
मां बि चालू आहे।
हा हिते बि थ हिते बि थदी थदी हवाऊं हलन थियूं। बारिश बि थी हुई।
असांजी बि थी पंजे वॻे ताईं पंजे वॻे ताईं थी।
हा हिते वरी थदी हवाऊं चालू आहिन हिन महिल।
असांखे मौसम ॾिस निकिरी करे।
हा हा - -
ॾींहं लगभॻ।
जी छा था चओ।
अॻे मौसम में सही ते अॻिया।
हा हा मथे आई हुयम न चकर - - मतलब इहा ई वेंदी आहियां छत ते।
पेॾु स्तर - -
छत ते ईअं ई ॾींदी आहियां। हेठि जा नेटवर्क प्रोब्लम आहे नेटवर्क न ईंदो आहे न। इन करे मथे इन करे मथे वेंदी आहियां ॻाल्हाइणु।
अच्छा।
सुठो लॻंदो आहे मतलब हम।
ह - -
मथे वेंदी आ त सुठे सां आवाज ईंदी आ बाक़ी - - इते थोड़ोसो नेटवर्क इश्यू आहे।
ॿियो।
हलो हलो अचेव थी तव्हांखे आवाज़ हलो।
हा जी जी जी जी - -
हा - - त चवां थी हेठ थोरो नेटवर्क इशू थींदो आहे बाकी मथे हली वेंदी आं।
हा हा - - बुघायो हाण अचै थी क्लीअर आवाज़।
हाणे अचे थी क्लीअर।
हा अचत - -
जी जी ॿियो ॿुधायो।
ह - -
बस ठीकु आ ॿियो त अना।
छा हलो
हा हा अचे ती न आवाज़ु। चयो
ॿुधायो चावं तो।
तव्हां पहिरियों ॿुधायो, तव्हां नंबर छो वरितव उहो?
वरी वरी उहई ॻाल्हि।
त मूंखे ॿुधायो न मूंखे ॼानणो आ, त हिन करे।
तव्हांखे छा चयोमांव मां?
छा?
हा, यादि कयो न।
ॿिनि टिनि ॾींहंनि में ॿुधाईंदव इअं,
न न न उ त बि मां ईअ वट चयो हुयो।
प्राइज़ सप्राइज़ आहे।
सरप्राइज़ त ठीकु आ, बट ॿुधायो न। हं
छो छो जानणो तव?
त डेट ॿुधायो तई पतो पेजंदो मूंखे तारीख़ ॿुधायो।
हिकु तारीख न तो बुघाई सघां, हिकुीं बिन ढिय में पतो
अच्छा, पाण ई पतो पइजंदो की तव्हां ॿुधाईंदव?
मां बुधाई रख नव न।
तव्हां ॿुधाईंदव?
हा।
ठीकु आहे।
हम्म। गलत न थींदो कुछ बि टेंशन न खणो।
हा- हा -हा।
हम्म
भरोसो कयांव ती तां चेव त।
अरे यार तांऔ भरोसो कयो सुठी ॻाल्हि आ।
अॼु कल पतो तव एतरा स्कमस आ न। त न एॾा स्कमस ता थियन छा ॿुधायांव? हिते त वधीक ई ता थियनि।
सेम करण वारा माण्हू ई न आयूं।
हा हो त ॻाल्हाइण सां पतो पइजी वियो न कि सुठा माण्हू आहियो। हिन करे।
फ्राड फ्राड त थींदो ई न, टेंशन न खणो।
हा -हा।
अगर फ्रॉड थिए आ न मां हि मतलब इ फ़ोन कयांई न मतलब ई न
हा -हा -हा, हो त आहे।
सही आ न।
ॿियो हा सही ॿियो
आवाज न थी अचेव।
हेलो, अचेव थी हाणे आवाज़
हां, अचे थी। ‌‌हेलो
हां ॾह मिंट थी विया आहिनि पूरा। हाणे, तव्हां मुखे वरी सां लॻायव न
हां लॻाया थो,
हां बिजी आयो छा, हिन मेहिल
न, न
ठीक आ, लॻायो
हां